हलो हलो राधा स्वामी
राधा स्वामी भइया कहिड़ो हाल आह?
बढ़िया दीदी।
हा भईया। ॿियो सभु मज़े में? हा भैया।
हीरा आवाज़ु अचेव थी क्लीयर?
हा हा बिल्कुल क्लीअर आ मुंजी अचेव थी तहांखे
हा सुबुह खां इशू प्यो थे लॻे ई न पई
हा अॼु प्रॉब्लम कई तई फ़ोन बराबर हाणे बी हिकड़ी कॉल लॻाई ती मांव हीय ॿी लॻाई ती मांव तॾी लॻी तव
अच्छा जी जी जी
हम्म हा भैया ॿयो ॿुधायो
सभु बड़़िया अॼु दीदी चई कहिं टॉपिक ते ॻाल्हायो कोई पर मत्लब
हा ओ टॉपिक तें टॉकिंग करणी आं
ज़ी जी जी त टॉपिक तहां केहड़ो टॉपिक खणो ॿुधायो सत्संग खणऊं
हा बढ़िया आ एक नंबर उनखां सुठो कोई टॉपिक ई कान्हे
असां त राधा स्वामी सां जुड़्यल आहयूं तहां दीदी
असां हरिओम जो गी गीतां ज्ञान ॿुधंदा आहयूं भईया मां हिंन महिल उतां ई ती वापस अचां हरिओम मां हिन महिल सत्संग ताईं मोटी आहयां फोन खोली ऐं तहांजो मैसिज पयो हुयो
अच्छा हरिओम में असांजी कज़न ट्रीह सालन खां सत्संग कंदयु हरिओम जो
अच्छा
उते अऊं अऊं हरिद्वार वेदुयूं महीनो महीनो उते रही ईंदीयु
अच्छा न असां हरिद्वार रहंदा आह्युं असां सॼी सृष्टि जो भ्रमण कराईंदा आहिन असांखे भॻवान
अच्छा हा हो बीं होइ मतलब कोई ॾाॾी अथन हुननि जी हरिओम छा चवंदा आहिन मीरा अलाए मुखे याद न तो अच्चे
मीरा प्रभु आ
हा उहो ई उहा ई त
हुम्म न असांजा लाजू भॻवानु जी आहिन
अच्छा
हा असां जय भॻवान जी कंदा आहयुं उह हरिओम कंदा आहिन हरिओम बी कंदा आह्युं
जय भॻवान बीं आ न कोई सत्संग
हा ह
हा न न उओ बी थींदो आ
अच्छां
त तवांजो शाम जे टाइम तव सत्संग
हा असांजो शाम जो इ आ थींदो आ सत्संग भैया
अच्छा हिते सुबुह जो कंदाएन सुबुह जो अठें ऐं यारहें
सुबुह जो हिते संगत अं रेडी कान्हे अचण ॼे लाए छाहे हिते अधिकांश अदर कास्ट वारा इ न सभु नौकरीयुन वारा आहिन त सभीनिन जा जेंट्स वेंदा आहिन आ
न ठीकु आ शाम जो बी हले चंॻा सत्संग थींदा तव शाम जो बी
हा त जीयं कम्फर्टेबल जेंहखे हुजे त ज़बरदस्तीअ सां त ज्ञान बी अंदर न वेंदो आ
दीदी राधा स्वामी सत्संग हफ़्ते में ॿ बार थींदो आ
हा अच्छा तव्हां वट।
हा सभे न त पूरे - - भारत में पूरे वर्ल्ड में बाबाासिनोदा हफ़्ते राधा ससत त - -
अच्छा ईअं।
ॿुधियो त हूंदो न जी रातस्वामी।
हा राधास्वामी आहिन घणेई आहिन हिते बि राधास्वामी।
अच्छा हा उहो ई साढी पंजेतालीह मिंटे जो हूंदो आहे असांजो सत्संग त - -
असांजो बि ए घंटो ई हलंदो आ ज्यादा सां ज्यादा जीअं भॼन वॼन चओ त थोरो। ॾेढु घंटो लेन देन कंदा आहियूं त ॾेढु घंटो थी वेंदो आ।
मां हरिओम जा इहे भॼन ॿुधिया ॾाढा सुठा लॻंदा।
वाणी बि ॾढी सुठी।
वणी खणंदा न। न मां उहो बि ॿुधियो आहे ॾाढा ॼणा जुड़ियल आहिन असांजा हरिओम में।
हम्म - -
वणियूं खणंदा आहिन मां इयो बि ॾिठो आहे ऐं वरी - - गीत बि थोरा घणा गॻाईंदा आहिन सुठा कंदा आहिन।
ॾाढा बढ़िया भॼन हूंदा आहिन भॻवान जी जा मस्त हिक खां हिक।
दीदी जोड़े तव्हांखे।
मूंखे थीया न भईया पंजवीह साल।
पंजवीह।
हम्म -
बढिया आहे।
मुंहिंजी शादीअ जी गिफ़्ट आ भॻवान। उई शादीअ पची साल थी विया त। भॻवान मिले बि पंचीस साल थी विया हा।
बढ़िया बढ़िया।
ह - -
न ॾाढो बढ़िया त तव्हां मतलब - - बिफोर मैरिज खां ई तव्हां जुड़ियल हुव की आफ्टर मैरिज जुड़िया आहियो।
ह - - न मुंहिंजा साहुरा जुड़ियल हुया हुनन जे थ्रू मां बि जुड़ियम न पहले त मूंखे सत्संग - - पतो ई न हूंदो छा थींदो आ। सत्संग जो स बि ख़बर न हूंदो हुयो हा। हाणे हाणे जीवन मुश्किलु आ बिना भॻवान जे।
हा न हिकु बार जीं सत्संग ॿुधी वथईं न कोई बि हुजे पोइ हुन जे बिना मज़ो न ईंदो आ।
हा - - मेन असांजो जीअण जो आधार ई हाणे इहो आ।
हा - - संसार में ॿियो कुझु आहे ई कोन संसार त शून्य आहे न जीरो आ।
हा हा - -
जेको आहे सभु। संगा हा - -
तॾहिं बि त लोभ आ न संसार में अट्रेक्शन केॾो आ।
हा सभ बनावटी अथव सभ।
इहो सिर्फ़ु चऊं था मथां मथां की बनावटी आ हीअं हुअं - - पर हे मोह सतन झमड़िनि जे अंदर लिकियल आ, टाइम टाइम ते निक् निकरंदो तव।
हा ईंएं चई ता सघो, टाइम टाइम ते। टैम टैम ते चई ता सघो।
ॾाढो ॾुखियो तव, हे स् महा मायाॼार छॾण।
न सही ॻाल्हि आ।
थोड़ो गुरूअ असांखे मोड़यो तईं इनई तरफ़ां, ईआ उनजी कृपा
वरी बि ॿ ट्रे घंटा त सुठी संगत में आहयूं न असां।
हा
जेको सत्संग सां जुड़यल हूंदो तव, उहो मतिलब। गलत ॻाल्हाइण में बि सौ बार सोचंदो तव, गलत करम करण में बि सौ बार सोचंदो
हा, इहो त बेनिफिट आहे न, हा हा
न ग़लत शयूं खाईंदोआ, न ग़लत ॻाल्हाईंदो आ, न ग़लत कर्म कंदो आ।
हूं, सही आ।
चङा ॼणा मटजी व्या तव, सत्संग में, चङा जणा।
हा हा त अञा ताईं धरती स्थाई आ, ते संतनि महात्माउन जे करे त आहे।
हा, न त कॾोको प्रलय अची वञेव हां।
हा हा
कॾोको प्रलय अची वञेव हां, अगर संत महात्मा न हुजन हां। इऐ भॻवान ई तव, दीदी, धरतीअ जा।
हा
त सम्झण जी देर आ।
उओई आ न, इहेई थामे वेठा इन धर् न त जेड़हो, पाप हिन धरतीअ ते हिन महिल धरतीअ ते थे पियो तो न
दीदी आवाज़ क्लीअर नथी अचे, दीदी तहांजी।
अच्छा, हिक मिंट भईया, हलो!
हा, आवाज नथी अचे, क्लीअर। हलो!
हाणे अचेव ती, भइया? हा, हू फोन पई अचे, काई पोइतां। मुंजी भईया हिकड़ी छोकरी पइणजी वई आ छोकरो आ, त उहो पढ़ाई पियो तो करे।
केढ़ी क्लास में?
अच्छा कॉलेज में आ।
हा
फाइनल ईयर में?
न न अञा सैकेंडियर तस।
अच्छा, सेकेंडियर तस, छा सब्जेक्ट खयां तईं, तहांजे बाबूअ?
बी, टैक बायो, टैक तस।
मत्लब बायो, डॉक्टर ठहंदो?
हा
त पो, पा पायो तस त पो, पर ट्वल्थ खां पो नीट करे पियो सघे।
नीट में मुंहिंजे ॿिन्हिनि ॿारनि जो इंट्र्स्ट न हुयो हूअ फार्मासिस्ट अथई और हे हाणे न साइंटीस्ट जो हो
नीट आहे बि टफ दाढो टफ
हा चनि न मेन चवनि पिया असां वटि एतिरो समय कोन्हे असांजी स्थिती सीमित आहे त हुनन अनुसार ॿारनि पंहिंजा सब्जेक्ट चूस कयूं। ॿियो वरी भॻवान जी खां पुछऊ। जंहिं लाइन में भॻवानु वञण लाइ चवनि उहा हिनननि ओके कई
अच्छा
नीट जे लाइ ॾाढो समय बि लॻंदो आहे, ॾाढो पैसो बि लॻंदो आहे।
हा समय त थोड़ो घणो लॻंदो आहे कई ॼणा निकिरी वेंदा आहिनि हिक ॿार में
निकिरी त मुंहिंजो बि छोकिरो वञे हा, उहो ॾाढो होशियारु आहे। परर उन्ही त हाणे असांजा भॻवान जी जेको चवंदा आहिनि, उहो ई कंदा आहियूं असां त पुछऊ ॿिन्हिनि ॿारनि पुछऊ भॻवान हा
बढिया आहे।
ॿिन्हिनि ॿारनि पुछऊ भॻवान जी खां की
त तव्हां भॻवान जी मतिलबु तव्हांजे शहर में आहिनि की ॿिए शहर
भॻवानु भोपाल में आहिनि। असां हिते आहियूं रीवा में हा
हा त उहो सतसंग थींदो आहे, मुंहिंजी चाचीअ जे घरु
तव्हां किथां जा आहियो भईया?
मां छत्तीसगढ़ बिलासपुर
बिलासपुर
जी जी
हुते त ॾाढो सुठो सत्संग प्रिंसी दीदी आहे न,
प्रिंसी दीदी
हा प्रिंसी दीदी मोना दीदी इहे सभु कंदियूं आहिनि न सत्संग और उहे आहिनि‌
हा मुंहिंजी भाभीअ खे पतो हूंदसि- भाभी आहे सौटृ भाभी हुनन्हनि जे घरु थींदो आहे, उहे जय भॻवान सां जुड़ियल आहिनि।
हा त इहे लाइव में सभु ईंदा आहिनि न ॾिसंदी आहियां हिननि खे
ऐं ॿुधाईंदा बि की मेन जो भॻवान जी आहिनि उहे भोपाल में आहिनि इहो बि ॿुधाईंदा आहिनि।
हा हा
हा त उहो ई हूंदो
हू
असां वरीॾे राधा स्वामी में वेंदा आहियूं त होॾे घटि
उहा अगरि कंसिस्टेंट हूंदी न सत्संग में त उहो मूंखे सुञाणंदी ई हूंदवम।
जाए ब ानी सत्संग महकूबा
अच्छा न हो जेका चाची चओ था न तव्हां,
जी
अगरि उहा कंसिस्टेंट हूंदी सत्संग में रेगुलर हूंदी लाइव अटेंड कंदी हूंदी त उहो मूंखे सुञाणंदव काजल रेवा चवंदसि उ सुञाणे वठ-
अे त तव्हां भोपाल जा आहियो।
न मां रीवा जी आहियां भईया।
रीवा रीवा में त - - अ ॾाढा महत्व ॾाढा मतव - -
अच्छा - -
रानी त लाप तर - -
उहो असाखा वेझो ई आहे राणी तलाब।
अच्छा।
हम ॾाढो पास में आ।
रीवा पर - - अच्छा तॾ सुठो शहर आहे रिवा जा माण्हू सुठा आहिन चवंदा।
मस्त शहर अथव बढ़िया टॉप माण्हुन जो पतो कोन्हे। उहो हाणे जेको ईंदो उहो डिसाइड कंदो न सुठा आहियूं की न।
न ई माण्हू चवंदा आहिन रीवा शहर सुठो आ।
हा शहर बढ़िया है।
असांजी बुआ रहंदी असांजी सौट बि आ असांजी ॿीबी हिक सौट आ। मुहिंजे मासी जी धीय या। पर परियां जा रिश्ता जी हा रानी तलाव हाणे। रिश्ता परियां जा था थी वञन त वधीक असां ध्यानु बि न ॾंदा आहियूं नाइंटी थ्री में आयो म - -
अच्छा।
मुहिंजे बुआ जे पुट - -
भैया - -
हांजी हा जी मां सम्झी वियुम न तव्हां मूंखां ॻाल्हायो अथव।
हा हाणे हाणे।
हा तव्हां रीवा चयोव न त मां सम्झी वियुम।
हम्म - -
रीवा चयव पासे में ई रानी तालाब त मां स - -
हा हा - - हलो भईया माण्हू माण्हूअ सां गॼो ई पियो आ ॾाढी दुनिया नंढी हाणे। फोन जे ज़रए अञा नंढी।
हा गोल थी व धरती सही था चओ बिल्कुल। बिल्कुल सभ सुजाणन आसे पासे।
हा - -
कई जणा। जेेंन्टस खां ॻाल्हाइण में ई हो था करन कुझ ॼणा त चवन था जो फीमेल हो उह ई कॉल करे अरे। इहो छा आहे भई।
ह।
अरे जेन्टस बि त भावर ई आहिन न भई।
हा के भाऊर आहिन के पुट रहन - -
हा - -
केते हेॾा नंढढा ॿार बि जुड़ियल आहिन हुनिड़े।
सिंधी भाउरन हुनमें छा बुराई आ।
हा - -
पर कई जणा चवन था न की खाली लेडीस बात करे त अरे।
- - अरे ज़मानो भईया ईअं थी पियो आ न त हर को डिेजे पियो थो अलाए कंहिंजे घर जो माहौल कीअं आ।
ह। ह
घरनि, में घरनि, में बि भईया, माण्हू कंहिंजो, के नंढियूं आहिनि, के कीअं
हा, ससु सहुरा, वेठा अथनि, त हुननि, खे बि लॻंदो
हा, इन करे इहो वीचारिय, चवंदियूं, न भई लेडीस ॻाल्हाए
न न संसार में सुठा माण्हू, बि आहिनि तॾहिं, संसार हलेवियो, वेठो
हा, सही आ
हलो,
हा, भईया फफ़ोनियुनि, में कीअ ख़बर पए भई केरु सुठो आहे, केरु न आहे
जी
फोनियूं, में